हलो हलो अ अचे ती आवाज़? अ आवाज़ अचे हा अचे ती आवाज़?
ह अचे ती हा हा,
जी जी जय झूलेलाल जय झूलेलाल अचे ती पर थोड़ी जी जी अचे ती मलब अचे
कटे कटे त ॻालायो की कटजी अचे ती।
कटजी कट त करे नेटवर्क
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीकु आ। ॿियो सभु बढ़िया सभु मज़े में ॿियो तव्हां कहिड़े शहर जा आहियो?
हा असां हेॾा एमपी तरफ जबलपुर पासे सिवनी पवंदो आ
अच्छा सिवनी में रहंदा आयो।
हा तां किथां?
मतिलबु सिवरी शहर में रहंदा आहियो तां।
हा हा सिवनी शहर में रहंदा आहियूं।
अच्छा, चलो ठीकु आ ठीकु आ, अची चुकि आया एक्चुली सेवीग। मां आहियां हिते रीवा शहर जो, रीवा शहर रीवा रीवा। जी जी जी जी मां रीवा शहर जो आहियां अऊं सभु बढ़िया होसि, असां जी दुकानु आ अन्न जी असांजी दुकानु आ अन्न जी, अऊं असांजी दुकानु, रीवा शहर में अनाज जी दुकानु आ होलसेल जी। अऊं रिटेल जी, हा।
असांजे भेणीेऐ जी बि आ हुते।
अच्छा अच्छा शादी
अ होतवानी सरनेम धीरज।
हा वरि केर लॻेव तव्हांजा?
मुंहिंजो भेणीयो आ।
हा।
भेणियो आ मुंहिंजो।
हे धीरज, धीरज की नीरज? धीरज तव्हांजो भेणियो तव?
हा।
अरे गजब तव्हांखे पतो तव, धीरज मुंहिंजो दोस्त आ।
अच्छा, जी।
उतरा धीरज होतवानी हा हुनजी दुकान बि असांजी गला मंडीअ में तस होल
हा तां अन्न जो ॿुधायो तॾहिं मां ॿुधायो माव की भई उवो धीरज मु उननि जो बि अन्न जो तनि न।
अच्छा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु धीरज, धीरज जो भा नीरज जो
हा मां हाणे छाहे असल पुरे परिवार सा कॾे मिली न आयानि इएं, त मा जा त हीय हिकदमु परिवार जे बारे में न पतो आ, बाक़ी असां धीरज अऊं अ असां त भाई मिलंदा रहंदा आहियूं, पेकनि में त ह
त तव्हांजो कुल मिलाए करे जीजाजी आ।
हा हा।
अच्छा त जेके हिनजी मिसेज, असां चा चइंदा आहियूं। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बाक़ी जे हा हा हा हा हा।
हुहु
हिय धीरज जी मिसेज आ न जेकी उव असांखे बढ़िया सां सुञाणींदी आहे। अऊं मुंजी घरवारी सां हुनजी पटजंदी बि तस सहेली
अच्छा अच्छा अच्छा ॿियो सभ
असां सिवनी असां सिवनी अची चुकिया आयूं सिवनी में सिवनी में असां अची चुकिया आयूं सिवनी में असांजी मुंजी घरवारी जी माम मुंजे घरवारी जो मामो रवंदो आ अऊं हुनजी हुतां मामे जे शोकरे सा सब हुते सिविनीअ में।
अच्छा केरल।
हूं हूं हूं हूं ह उनजी हिकड़ी चकी चकी तन खुदजी। चकी थन कोई सिंधी कालोनी आ न सिंधी सिंधी
सिंधी कॉलोनीअ में ई आहिन ॿ चकिन हा त असां उते ही रहंदा आयूं ॿ चक्कियूं आइन। हिते सफ़र वारा आइन।
हा हा हा
अऊं टिकाणे जे सामने आ हिक हे सचानी हा त सचानी वारा त पेले सफ़र चकी वारा चवंदा आहिन।
जेंजो पुट्र दीपू आ दीपू अऊं धनु आ दीपू अऊं धनु। हाणे मतलब पाण गुज़ारे वियो आ उहो जेको हुनजो मामो हूंदो हुयो?
हा त उवे उवे सफ़र चकी वारा हूंदा।
हा उहो जेको पाण गुज़ारे वियो आ जेको हुनजो मेन वॾो वारो अंकल।
हा मसाला वग़ैरह बि पीसंदा आइन हा उहे सफ़र चकी वारा आइन। छोकी हे ॿिया भइया न अटो ई पीसंदा आहिन बस। मसाला न पीसंदा आइन हा। जी ॿियो सब बढ़िया भईया हा हा हा हा भईया। बढ़िया बढ़िया हलो
आवाज़ अलाए शाजी पई अचे।
हा हा उओ, कुछ, चालू थी वियो हुयो।
हे, मिक्सी चालू थी वई छा?
हा, जी, न मिक्सी न, असल, में भईया व, हुन ते कन ते हीअं, रखी कुछ सामान कढियो त हुन ते प्रेस थी, वियो। त कोई वीडियो चालू थी वियो, कोई न।
न मां बि त मां, बि सोचां पियो इये बिजलियूं विजलियूं किरी पयूं अलाए छा
न न न असल में केॾी मल कुछ कीअं सामान कढऊं ता त कन ते रखी ॻाल्हाए करे त कुछ दॿजी ता वञन न बटण।
हा हा हा त तव्हां जेंमल कार्य ते जेंमल ॻालाईंदा आयो न त जेको ब्लूटूथ न हूंदो आ जेको कन में जो तारूं लॻाईंदा आयूं त उन उनसां ॻालाईंदा कयो न उनसां तांखे कंफर्ट लॻंदो।
अच्छा, उन में पो आवाज़ क्लीअर ईंदी आ।
मां त ॻाल्हायां तो, तव्हां सां कन में तार लॻल आ, मोबाइल मुंजे हिते उन किनारे पई आ, हा कन में तांखे आराम सां सां ॻाल्हाए पाईंदव तां पैंजा घर जा कम बि करे वठंदव ॻालाए ॻाल्हाए तां रोटी करे वठंदव। ॻाल्हााए- ॻाल्हाए तव्हां, सभु कमु करे वठंदव प्रे, प्रेस बि करे वठंदव।
हा सही आहे, त भईया मूंखे ॻाल्हि त ॿुधायो तव्हां, हिन में जीअं मुंहिंजो फोनियूं हाणे अ जेंखे लॻायां थी, त हुनजो ॾे त नंबर की भाई थी चुको अथसि, हिनजो फोन थी चुको आहे त, सभु नंबर त उह ई था। ॾियनि त पोइ, असांजी लॻे ई किथे कोन थी त पोइ कम कंप्लीट कीअं थे
कंहिं मइल कहि महिल, कहिं महिल कें महिल भाभी ईअं थींदो आहे, जीअं मानलो तव्हांखे मां हांण जे मां तां सां ॻाल्हायमि ठीकु आहे। हा उन खां पोइ वरी अरि तव्हां लॻाईंदमि त कहिं महिल कहिं महिल ॿुधाईंदो आहे। त कि भई तहां हिन सां न ॻाल्हायो, हिकु सौ असी मिंट त कीअं, मतिलबह काथे न काथे, चाहींदो आहे त् व्हां ॿे सां ॻाल्हायो। कंहिं महिल कंहिं महिलं थींदो आह, की तहां सां मूंखे ॿ टे, बार ॻाल्हाइण ॾींदो आह, तहां घणा, घणा ॾींहं तव्हांखे के में जुड़े
मूंखे जुड़े त थी विया आहिनि, पंज छह ॾींहं थिया आहिनि हा न, त मुंहिंजी पंद्रहं फोनियूं थी चुकियूं आहिनि हा न, ऐं अऊं अञां ॾेखारे थो भई पंज अञा करणी अथई, पर उहा लॻायां थी त कंहिंजी लॻे ई नथी त पोइ लॻे ई न कमु कंप्लीट थींदो कीअं?
ॿुधो न जीअं अगर तव्हां ॻाल्हयो बि था न, जीअं तवां सां मां ॻाल्हायां थो न त उहो बि त्हांजो प्लस-प्लस अथव तव्हांजो काथ न काथे।
त पर हो त टास्क कंपलीट नथो ॾेखारे न पोइ पर।
टास्क तव्हां अपडेट कंदा आहियो। हुनखे सबमिट कंदा आहियो, अॻते वधाईंदा आहियो?
हा, उहो पंद्रहां त सबमिट थी चुकियूं आहिनि न। त भई उहो हाणे पंज ड्यू, हू ॾेखारे थो भई,
त, ता हा तव्हां जेको आहे जेके-जेके नया-नया नंबर आहिनि सभिनी में तव्हां ट्राए कंदा कयो न काथे लॻंदव, ई न आहे कि न कि ल असां जूं बि न लॻंदियूं आहिनि फोनूं पर नए माण्हू खे लॻाईंदो आहियां त न लगॻंदियूं आहिनि, थींदो आहे इहो। हा इहो, थींदो आहे इहो।
पहले तव्हांजो-तव्हांजो नालो ॾिसी मूंखे असल में मूंखे लॻे पियो मुंहिंजा भईया आहिनि, फुफाट, जो नालो आहे इहो।
अशोक
अशोक ऐं झामनानी।
अच्छा, अच्छा ह अच्छा
सुञाननि, पर वरी पोइ तव्हांजी आवाज़ु तव्हांजी आवाज़ सां पोइ अंतर समुझ में अची वियो, छोकी हुनजो ॻालाइण भई भईया असां त ॻाल्हाईंदा रहंदा आहियूं त उन्हनि जी आवाज़ सुञाणूं, त इन करे वरी पोइ मां मां ॿियो कोई आहे, वरी पोइ तॾहिं शहर पुछियोमांव छोकी हो ॿिए क त उज्जैन जा आहिनि।
अच्छा अचछा अछ अछा
पाे शिपट थी विया
अच्छा अच्छा अचछा ॿियो तव्हांजो हुते छा आहे, छा कमु कंदा आहिनि तव्हांजे घर में जेके तव्हांखे
असांजे स्टेशनरीअ जी कमु अथनि भईया हन कापियूं मतलबु पेंसिलियूं टिफिन वॉट बाेटल आऊ डिस्पोज हा ऐं डिस्पोजल जो होलसेल जो कम आ।
अ्छ अच्छा अ।
फुल डिस्पोज़ल पूरो ई होलसेल में ई वेंदो आ स्टेशनरी बि होलसेल। सेल मे वेंदी आ।
अच्छा अच्छा।
हा यार।
अऊ तव्हांजो घर उते ई आह जेकी कॉलोनी आ?
हा हा असां कालोनीअ में ई आहियूं हो थोरो परे र। चंगी त ॾाढी वॾी त न आहे पर ठीक आ मीडियम आह मतलब ईअं। हा पंन्च सौ खां त मथे आहिन घर पंच सौ छह सौ ईअं ई बस लॻभॻ हा।
हं हं।
इन खां वधीक कान्हे ॾाढो ॾाढो बि अठ सत अठ सौ बस हिनन खा मथे न वेंदो।
हुते आयासीं त अलाए। कहंजे घर हुते सत्संग गीता असां छा गीता ज्ञान पंथ सा जुरियल आयू।
हा त उहो हरिओम वारा हेॾे ब्रह्माकुमारी वारा उहो सामने हिक घर में थींदो आ।
अच्छा अच्छा।
हा। हो हुनन् खे गलीअ खां पास पवंदो थन् जिते हे रहंदा आहिन न हुते हिक गली पवी गलीअ खां हुन घर। पास पवंदो आ जिते सत्संग थींदो आहे इहो बाक़ी न त गुरूद्वारो त आहे ई उहो बि। पास में ई आ, कॉलोनी में असांखे। सभ आस पास ई आ।
अच्छा अच्छा अच्छाअच्छा।
चारो तरफ़ संतन जे हुनसां घेरयल आहियूं। आशा ॾाढा ॾाढा लॻ। कीअं आश्रम बि आ, निरंकारी भवन बि आहे हरे माधव हॉल बि आ। हां उवो इ गुरुद्वारो बि आ।
गजब गजब गज़ब। तां बिल्कुल भॻवान जी नज़र में आयो पूरी तरीक़े सां।
अरे बिल्कुल अमृतवेलो पासे में आ आवाज ईंदी आहिन घर में ईंदियूं आहिन आवाजूं।
तांखे त छा खपे भाई तां त जिते जी स्वार्ग लोक में आयो ॿुधायो।
बस मालिक दया कई थई।
त छा खपेव भा त भई वाकई मां धीरज खे ॿुधाईंदाव भाई। के सिवली वारी के कयो उथे भाई ॾाडी किसमत वारीथई साली भाई। हेलो भाई।
उहा त वड़ी बस दया आहे भईया मालिक जी सभिन ते।
फिर बि तां केहड़े पंथ सां केहड़े पंथ सां आहियो जुड़ियल तांखे केहड़े गुरू सां? अच्छा असां त राधा स्‍वामी अहियूं। अच्छा। अछा ए तांजा जेके रीवा जा धिरज कुमार आहिन इहे बि राधा स्वामी आहिन् न।
हा हा उहे बि उहे बि सत्संगी आहिन ईअं। त असां कई बार जी। हा त। हा असां ब्यास मतलब ईअं साल में हिक बार त निकिमरी वेंदा आहियूं कई बार ॿ बार बि थींदो आ न। त नागपुर ईंदा आहिन बाबाजन।
अऊ पो असां होॾे हली वेंदा आहिं हिक दर्शन होॾे थी वेंदो आ।
अच्छा।
अऊं ब्यावरा दर्शन ॾिनन त ब्यावरा वयासीं हिक बार। ऐं भोपाल आऊं इंदौर जे हिते पवंदो आ विच ते। हा हा ट्रे चार साल ई थिया आहिन।
सुठो ठातो आ चवन वॾो आ ॾढो बढ़िया।
हा मतलब कम हले तो अञा अञा वॾो ठहंदो हे पो सम्झो तहांजो इ इंदौर आऊं बॉम्बे खां। मतलब हे त इंदौर खे बि पुठे छॾंदो हाली। हिनमल रायपुर आऊं इंदौर वॾा आहिन।
हा हा हा,
हुन ब्यावरा हुन खां बि वॾो ठहंदो हा बाक़ी इहो आए की कम हले तो अञा कम हले अ कम चालू आ।
हा मतलब कम चालू आ कुल मिलाये करे हा।
पो पो ॾाढो बढ़िया ठही वेंदो अञा।
हा त बढ़िया तव न कुल मिलाये करे बियो छा खपे,
हा उहो त पो ॾिस चावा ती मालिक जाथे काथे ऐं चवन था हर हर हेॾे होॾे न अचो। पेंजे आस पास वञो इन करे सॼी सुविधाऊं आस पास ता ॾियन पया। बाबा जन जाते काथे बढ़िया था ठारहन। चवंदा आए दर्शन सां मतलब आऊं हर सत्संग सां मतलब पर मेन उ्देश्य आ असांजो ध्यान न सिमरन करण त उहो उहो मेन कयो न। सत हर सत्संग में इहो ई सम्झाइन ता।
त मेन त उहो ही आ न भा
हा की भई तहां पंहिंजो लक्ष्य छा तव भई हिक केखे दुखी न कयो केखे केंखे भई घ घट मथे न ॻाल्हायो बुरो न ॻाल्हायो आऊं सभिन सभिन जो मान सम्मान कयो पो वरी। ॿियो वरी ध्यान सिमरन कयो त तहांजो भलो ई भलो आ। हर हर हिक सत्संग में आ बिल्कुल हर सत्संग में ॿुधाईंदा आहिन। असां वेंदा रहंदा आयूं भई जीअं कथे बि सॾ हूंदो आ सभ सत्संगन में वेंदा आयूं। ईअं न आहे की असां हिक कटरपंती कान्हे। पर बाक़ी सत्संग त सभिन जो उहो ई हूंदो किथे बि वञो एॾो सुकून मिलंदो आ एॾो सुकून मिलंदो आ।